भेण ठीकु, वाहेगुरुू ठीकु आहियो?
बढ़िया- बढ़िया, तां ठीकु आहियो?
हा, मां ठीकु आहियां। ॿियो रोटी पाणी ठाहियव, ॾींहं जी मंझंदि कई तव?
हा, अदि कई आ।
अच्छा।
वरी थकिजी वियमि त वेही रहिम मां चयो ठीक आ थोड़ी देरि में उथां ती वरी।
हा। हा, विच -विच में थोड़ो -थोड़ो लॻंदो आ न इंतज़ारु करे।
जी, मां पली चांवर ठाता इनि, तां छा कयो तव?
मां पालक चांवर ठाया इनि।
हा सेम आ लॻभॻ न?
हा, तां पली कीअं ठाहींदायो मां कॾीं ठाई नाए अॼ ताणी। न मुंहिंजी मम्मी ठाहींदी हुई शादी खां पहिले वरी हिते त केरु खाईंदो ई नाहे त मां कॾीं ठाई ई नाहे।
अच्छा, पली हिन महिल त ताज़ी न ईंदी आ, सुकी ईंदी आ।
सुकाए रखंदायो?
हा, सुकल मूंखे मुंहिंजी मम्मी ॾिंदी आ सुकल पली।
अच्छा -अच्छा।
त किलाक खनि पिसाए रखंदीयां पिसाए करे वरी पो थोड़ी लप खनि पिसाईंदायूं, छोकी सुकाईंदायूं त सुसी वेंदी।
अच्छा।
वरी लप खनि पाल वरी उहो ॾिसंंदायूं किलाक खन पिसी वई आ, हा भई साई साई बढ़िया थी वई आ, पिसी वई आ वरी हुन में पालक विझी करे लप खनि टमाटा चङा पाव खन विझी करे, तुरम तुर इमिली ई विझी करे अउं सिटी हणाईंदायूं।
त हेठां बसर, थूम कुछ बि न?
हेठां कुछ न, असां कुछ न विझंदायूं हेठां। वरी पो एक्स्ट्रा अलॻि सां पो थूम जी राई ॾींदा आहियूं, न बसि ईनि ची इनिजी तव्हां रखंदव कुकर उन विझ करे तेल -वेल कुछ न कूकर में,
कुछ बि न, अच्छा।
कुछ न कुूकर ठाहींदायूं ॿाहिरि वेही करे, ईअं कुकर पल्ली, पालक टमाटा, साओ मिर्च च सभु विझी करे अउं कूकर बंदि करे गैस ते रखंदा आहियूं।
अछा पो सिटियूं लॻी वञनि, पो मैटंदा आहियो?
हा, मेश कंदायूं पो चाहे ब्लाइंडर सां कयो चाहे मिक्सर में कयो। जेंहिंखे जीअं सुविधा वरी पो बढ़िया थूम जी सुठी राई ॾेई करे बढ़िया तेल विझी, थूम जी सुठी राई ॾेई करे बस ठही वई पली रेडी। उहो पंहिंजे मथां आहे जेखें घाटी वणे कंहिंखे शीट्री वणे। असां घाटी कंदा आहियूं की फुल्के सां बि खाइजी वञे। अच्छा सां जेंहिंखे जी वणे पो।
हा
इहो आहे भली ॿ ट्रे कटोरा ठहंदा आहिनि पर छाहे स्वाद जा ठही वेंदा आहिनि मस्तु।
हा
हा त अॼु असां पल्ली कई आ।
त ताक़त जी भाॼी आ उह। मुंजा पापा हुया त उन्हनि खे ॾाढी वणंदी हुई पहले।
पल्ली त सुठी लॻंदी आ न असां त, मां इहो समझो हिमहिल त सिआरो कान्हे पर सिआारे में त असां साई भाॼीयु खुटाईंदा न आहियूं कंमहिल केमहिल मूरीअ जा पत्ता, पालक, साॻ मेथियूं एनी न हे अऊं मां त खाईंदा ही खाईंदा इहा ही भाॼी खाईंदा आहियूं हमेशा। असां बिल्कुल न खुटाईंदायूं आहियु आहे भाॼियूं।
पालक और मेथी त मां बि ठाहींदी आहियां सर्दियुनि में अॼु जीअं मां पालक चांवर ठाहिया आहिनि।
अच्छा अच्छा
त ईअं त ठाहींदी आहियां मां बि हफ़्ते में लेकिन हाणे बि मेथी सुखी सुकियल थी अचे त मेथी जा सुकियल सुकियल मेथी जा पराठा जीअं तव्हां चओ था न पिसाए करे पो पल्ली यूस कंदा आहियो, ईअं ई मां बि मेथी पिसाए करे पराठनि में यूस कंदी आहियां।
जी जी सही आ।
और ॿार वार अॼु त संडे आ त सब घर ही हूंदव?
अॼु सब घर ही आहिनि इन करे वधीक टेंशन कान्हे।
अच्छा।
हा अऊ वैसे बि असांजो कम पासे पासे में ही आ, असांजो वधीक असांजो चाहे संडे बि हुजे। असांजो कम पापड़नि जो आ असांजो कम पासे में ही आ टिफिन विफ़िन न वेंदा आहिनि ओॾी महिल हॉटपॉट रेडी करे मोकिलंदा आहियूं।
अच्छा अच्छा इहो बि सुठो आ न।
हा पापड़नि जो कम आ सुठे में आ वॾे तौर में। मशीनियूं वछीनियूं फिट आहिनि सभ।
हा तव्हां ॿुधायो हुव न, कल्ह ॻाल्हि जी पाण ॻाल्हायोसि त तव्हां ॿुधायो हुव
हा
याद तव न मां कल्ह ॻाल्हायोमांव तव्हां सां? हा हम्म
ॿियो तव्हांजा ॿार काथे तव?
वेठो आ, वया हुआ कुछ कुछ संडे ॾींहुं मिलंदो तनि त पपा सां वयो ॿाहिरां जो पहले त नाश्तोओ संडे ॾींहुं खपेनि ॿाहिरि जो। नशतो पोहा और समोसा। ॿाहिरि जा पो स्नान पाणी करे मंदीर वंदरु थी आया।
असांजे घर में एहिड़ी दिकक्त दिकक्त आ कि हिन ॻाल्हि जी की ॿाहिरां जो न खाईंदे कुछ बि।
सुठी ॻाल्हि तव, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ईअ त, नथा खाइनि त।
हुं।
असांजो त संडे जो इंतज़ारु कंदा आहिनि की भई, संडे अच त नाश्तो न ठाहिजईं। पूरो हफ़्तो खाऊं था न घर पराठा, जो बि जो बि ठाहींदी आहियां सभु। खाईंदा आहिनि ईअं त, बाक़ी आरतवार उन्हनि खे खपे न।
हा, अरे असांजे त बिल्कुलु बिल्कुलु न खार ई चंवंदीआयानि कॾहिं खाओ कॾीं भाॼी वठी अचो।
हा अच्छा
त मतलब ॿुधंदा ईं न आहिनि, असांखे न वणंदो सफ़ाइयो न हूंदो, ईअं न हूंदो उअं न हूंदो।
ॻाल्हि त सही आहे न।
हा हुननि जो हलण ईअं आह। भई सफ़ाई यो न हूंदो ईअं न हूंदो
हा तव्हांजी गुड़िया चए पई न की, न खाईंदी आहियां, मां दालि पकवान बि न खाईंदी आहियां।
न खाईंदा आहिनि न ॿाहिरां इहो बिल्कुलु। मां शौक़ु त कंहिंहि चवंदा समोसो वठी अचो चवंदा घर में कयो नहि बनाते हो?
हा घर में बि ठाहींदा आहिनि, मां बि ठाहींदी आहियां, सुठा ठहींदा आहिनि।
ठाहिया गुच्पु घर में ठाहियां
अच्छा गुप- चुप तव्हां हुनजा सूजीअ जा तरंदा आहियो छा?
सूजी न ईअं फुलकियूं मिलंदियूं आहिनि हुनखे बसि तर।
तर न, हा- हा उहो त मां बि कंदी आहियां, हा हा उह कणिक जे अटे जी हूंदी आहे।
सही आहे। त घर में सभु ठाहे खटाई- विटाई हथ जो हुन थूम ब, थूम वग़ैरह अदरक विझु
कें में
इन फुल्कनि में खटाईअ में
थूम, अदरक बी विझंदा आहियो तहाँ?
हा त वाई न कंदी आहे न।
अच्छा मां त अंबड़ीअ जी पीसंदी आहियां ॾाढी सुठी लॻंदी आहे उहा।
हा त
पाणी, हा -हा हा, अंबडीअ में हा सही आहे तव्हांजे फ्लेवर वणंदो हूदो हूंदनि, ‌हिननि खे त सवादु ई न वणं त हुननि जो अंबड़ीुनि हिनजो थूम और
त उहा त असांजी फुलकियूं खाईंदी आह। किथां ज न खाईंदी आहे।
अच्छा, हा कंहिंखे कंहिंखे वणंदा आहिनि न। घर जा ई माल, त इहे टिकियूं ठहंदियूं आहिनि सिंधीअ में तव्हां ठाहींदा आहियो मुहेड़ियूं?
हा मूंखे मुंहिंजो हथ ॾाढो ठहितलु आह। लॾडुनि में सतपुड़ा हे हो मुंहिंजो ॾ ॾाढो हथु ठहितछल आहे।
ॿियो सभु ठीकु आहिनि?
जी जी बढ़िया मूंखे लाॾवा मुठा बढ़िया ईंदा आहिनि ठाहिण हिकु नंबर।
अच्छा- अच्छा निपुण तुंहिंजे दोस्तनि जो फ़ोन थो अचे दर्शननि जो हुननि सां ॻाल्हाए वठि। ॿियो सभु ठीकु आहे भाभी?
हा असांञा खटाईअ में थूम ऐं इहे विझंदा आहियू न अदरक
हा
त इन सां इ सां लिंङन में खटाई वठंदी कान्हे।
हा वाही बादी न थींदो आह, सही ॻाल्हि आह हींग बि विझण वारा माण्हू हींग बि विझंदा आहिन। तव्हां हे सत फ्लेवर वारा खाधा थव असां हिते ॾाढा फेमस इन सत फ्लेवर वारा पानीपूरी। गुपचुप हा हिन च ईअं दॿा हूंदा आहिनि अलॻि अलॻि जीअं खटाण जी भरिणियूं न ईंदियूं हुयूं पहिले ज़माने में हाणे बि ईंदियूं कूल्हा कूला। पोइ भरे, भरे करे हिकु पुदीने जे फ्लेवर जो हूंदो आह हिकु थूम जो हूंदो आह, हिकु जीरा जो हूंदो आह, हिकु मि मीट मिठी इमलीअ जो हूंदो आह, और ईअं करे हिकु रेगुलर और हिकु हाजमा हजम करे हींग जो हूंदो आह, ईअं सत फ्लेवर लाइन सां हूंदा आहिन थेल ते और जीअं न ओ चांहि जी उ न हूंदी आह, घुमाइण जी केवी
हु हु।
चौड़ी केवी हुन में हेठां छेदि हूंदो आह हुनमें, और हुन खे ईीअं सिधो पकिड़े करे उहो ख खणंदो आह हथ में भरंदो वेंदो आहे भ रंदो वेंदो आह सभिनि खे ॾींदो वेंदो आहे हिकु साथ ॾह ॾह जंनि खे खाईंदो आहे त हिकु पहिलो फ्लेवर हिकु ॿियो फ्लेवर, टियों फ़्लेवर ईअं करे पोइ जेंहिंखे जो वणे उहो रिपीट बि थो करे सघे।
अच्छा।
त उहो फ्लेवर ॾाढा सेवन फ्लेवर पानीपूरी सत फ्लेवर ॾाढो फेमस आह हिते।
अच्छा, अच्छा, बढ़िया आहे मस्तु।
नयो नयो टेस्ट ईंदो आह न, मुंह में खाई खाई।
हु, तव्हांजी एज केतिरी हूंदव?
मां अठ अठटीह जी आहियां।
अलॻि पर सेम आहियूं ॿइ।
हा कल्ह तव्हां ॿुधायो
तव्हां लंबाई केतिरी हूंदव?
महंजी जी पंॼ पंॼ।
बढ़िया आहे।
हा, लंबी आयां न मां त।
हा मां बि लंबी आहियां मुंहिंजी बि आ, हु
अचिजो पोइ कॾहिं हिन साइड अचो त पोइ असांजे घर अचिजो।
बिल्कुलु, बिल्कुलु पर मुश्किल आह न थी सघंदो।
हा, निकिरण त ख़ैर न थींदो आह, कोई कमु हूंदो आह, तॾहिं माण्हू निकिरे थो न त किथे थो वञणु
हा सही आ।
साई भाॼी कीअं ठाहींदा यो तां?
साई भाॼी कीअ हेठां थूम बसरु विझी करे चणनि जी दाल, पालक, टमाटर सभु भुनंदा आयूं। भुनी करे पोइ बसि पाणी विझी ऐं सिटी हणाईंदा आहियूं।
हे तव्हां हीअं ठाहींदा आहियो न मुंहिंजी मम्मी बि हीअं ठाहींदा हुया। पोइ हाणे हिते आयमि शादी करे त पोइ हुते ईीअं कंदा आहिनि हेठां जीरो विझूं पोइ बसरु और मिर्च विझूं पोइ भुञी करे पालक विछाया हा न, अधु में अधु पालक विछाए करे पोइ म विच में दाल विछायूं। पो मथां वरी पालक विछाईयू।
अड़े बाप रे।
पो हुन खां पो टमाटा
न वरी अगरि तव्हां हीअं ठाहींदव न हिन में वधीक टेस्ट इंदव।
हा उहो त मां मम्मी ठाहींदी आ न मुंजी हुते ठाहींदा आहिन मुंजा ममी मम्मी लेकिन
छा आहे सभु भूजीं तोनी नम ॾिसो त चणनि जी दाल बि भुंजी वई, पालक बि भुजी वियो, टमाटो ई भुंजी वियो।
हा न उहो त ॻाल्ह त सही आ तव्हांजी। हा लेकिन हिते मुंजी ससु आ न उन्हनि मूंखे ईअं ई सिखायो आ। त मां पो ईअं ई कंदी आयां।
आऊं कयो सभिनि जो पंहिंजो
हा पो पो यानी सीटी लॻाराए करे घोटे करे पो मथां तड़िको ॾींदा आयूं जीअं तव्हां पलीअ में तड़िको पो थूम ज़ो ॾींदा आयो न ईअं मां ब ला ॻाढ़े मिर्च जो और थूम जो
पुड़ियूं ठातियूं।
अच्छा, तव्हां पीसे विझंदा आयो छा पालक?
आ पालक विझे करे पीसे करे।
थोरी बॉइल अ उ उॿारंदा हूंदव न। कची अच्छा
छो की पूरी त करजन ती न।
हा पू पूड़ी तर्जन में आ न
ती पूरो तेल में, हा उहे कया। आऊं उह ठाती दाल ठाती मुङनि जी पीली वारी दाल।
हा,
हैलो,
हलो,
हे आवाज़ छाजी ती अचे?
हा उहो फ़ोन पयो अचे ॿारन जो मुंहिंजे मोबाइल ते। ते निपुण जा मुंजा ॿार बाबू आ न हुनजे दोस्तन जो फ़ोन पियो अचे। जो वांदा आहिन न अॼु आर्तवार आ न त ॻाल्हियूं कंदा आहिन न हो ओॾे वेंदा। ह मूवी मूवी ॾिसण में
सही आ, ॿियो शॉपिंग तां ऑनलाइन कंदा आयो ऑफलाइन?
मां ॿई तरीक़े जी कंदी आयां हिते त याने ॾाढो मार्केट सुठो आ। दुकानूं बि सुठियूं आहिन। त हितां वठी वठंदी आयां काफ़ी बार। ॿाहिरां वठंदी आहियां मम्मी हा वठी ॾींदा आहिन उते वेंदी आयां पापा पेकन में।
अच्छा, हूं हूं।
दुकान आहिन इलाही ऑप्शन आहिन ओर ऑनलाइन घुराए वरी घटि वधि अचे या मटण जी टेंशन हुजे छो नंढे शहरन में वरी बि हिन कान्हे। की भई ऑपश ऑप्शन न हूंदो आ त वठी ईंदा आहिन ऑनलाइन ई। तव्हांजे हिते उ आहे न सिमर वाधवानी करे आहे न हिकु छोक हुई इंस्टाग्राम ते हा
हम्म - -
हा तव्हां त सतना जा आहियो न हा।
जी उहा रीवा जी आ।
घट - -
अउ मुखे ऑनलाइन ईंदा आहिन।
मां चवां ती, हिकु बार असां कॉल कटे वरी कयो न तहां, त न- - हा मांजो अञां आउट गोइंग चालू न थियो आ, और ॿारहां थी विया ॿारहां मिनंट थी विया हिन। त वरी कयो त पो हिन खां अॻिते अंञां ॻाल्हायूं ता।
ठीक आ, ठीक आ हा।